अ
हँ
कि हाल-चाल छय, एह ठीके छै बताउ।
सुतल छलहूं हेँ कि पैढ़ छलंहू हेँ
नइ सुतल छलहुँ हेँऽ, उइठ कऽ फेरो पढ़ै छलहुँ हेँ कनी एक रति पढ़लहुँ हेँ।
एक रती की पढ़ब अपन भोरो पढ़ें छी दुपहरियो पढ़ें छी साँझो पढ़ें छी।
नइ तइयो तऽ तइयो याद, मतलब याद करै छिय तैयो तऽ कनिकबो मतलब ओते जादा दिमाग नइ ने चलै छय
हँ यौ दिमाग नै चलइये, सिखबै छी हमरा हैँ।
ओऽ झील -झड़ना जल जलप्रवात तने झील झरना नदीसँ याद केलहु हें जलप्र कनि बड़का छै ने ई वला नदीवला चेप्टर तइ दुआरे।
अं तहन कैटा अहाँ के भेला ई तेसर अइ की।
कथी तेसर हँ तेसरे अइ
गुंजेश नइ कयने छलै से गुंजेशन नइ केलियै अच्छा साँझ में करे एकटा आओर गुंजेश स
आँ एगो छै आओर तकरो स कहाँ देखाए ने हे सर
तऽ एकटा गुंजरसँ केने छलियै
नइ छै एगो लड़का
आरउबा ताइक लेलियै
हँ
के ककरा ताइक लेलियै यौ
कहने छलउ जतऽ छलियै
अच्छा छोटकी फोनवला ओकरो डाउनलोड करबा देलियै
हँ
ब ह ह ह यार की आय मोने नय ठीक अय भोर स आइ एते माथा दर्द करय यै सोचलियै दुपहरिया में सुइत रहु कनिक काल निंदो नय भेलए परेसान छी पूरा रैत आय जगले छी आधा- आधा रैत मे नीन्द टूटल ए दिमाग खराब माथा। दरद करैया धू पता नै ओहिना हूँ। आच्छा सेएह सूरज एल छेल्लाह आय।
सूरज गाँव में हे?
हँ कहल ए दू तीन दिन में जेएब सूरज- सूरज आ राघव नै छै भटसिमर के? मुँह तऽ देखने हेबै चिन्हैत नै हैबै। हँ तऽ ओहे दुनू। एल छेल्ला एम्हरे तऽ फोन केलक कि यौ कतऽ हम कहलै घरे पर छी औ। तऽ एल बारह ओहे बारह बजे फेर एक घण्टा तऽ बैसलियै फेर हम दुनू हमसब छेलियै तहन। सौरबा ओतऽ गेलियै तऽ। हँ ओ केथाहि ओकर घर छै नऽ ओतऽ उम्हर। फेर ओकरा ओतऽ गेलियै तऽ एक घण्टा ओतऽ दु बेर। हँ पोने दू बजे मे- ओहो गेल उम्हर हमहुँ एलौ इम्हर तहन नहेलों हेँ खेलो हें माथा पता नै। किया ऐते दर्द करैये हँ गंजेस। तो मे अथि मेसेज केने छेल्ला की यौ तऽ हम कहलियै हँ, हँ कह कह- साँज मे हम कहलियै ठीक छैय करऽ। आय तऽ ग्रुप पर बातचीत भेल छेल्ला हम तऽ देखबै नेै क हम म्यूट कऽ कऽ रखने छियै ग्रुपके-
ओ नै भेल अहूँ तहन से- कनि मनी देखियौ की कहाँ की बजै छै लोग सब।
हँ देख। देखलियै तऽ उएह देखलियै एकदम रंजीत छल्ला रंजीत किया नै रहत रंजीत के तऽ आब भाय। बारह बजे रैत मे उतरबै एक बजे रैत मे करबै। तीन बजे भोर मे करबै बारह। दू बजे दिन मे करबै तऽ किया नै ओता हमेशा रिप्लाई देत।
किये।
रंजीत के लाइफ सेटल भए गेलेै भाय।
हँ।
मेहनतो कएने छै भाय एते दिनसँ करै छेलै तैं सेटल भेलैए तैयो।
मेहनत तऽ हमर भाजी छथिन ए बगल के पुरो भाजी छथिन ओहो करै छथिन लेकिन की-
हँ उएह छै मेहनत के साथ साथ किस्मतो साथ दऽ देलकै तऽ अपन सेट भऽ गेला।
हँ नै तऽ पूर भाय अथि के अथि लगतेै। भाय लगतै उहो तऽ बहुत। कए बेर इंटरव्यूमे निकैल जाय छै छथिन हूँनकर निकल मतलब लगभग। किछो निकैल जेतै लगले रैह जेतै।
हँ ओकरे भायजी कियो नऽ।
हँ।
हँ कहने रहैन जे एक बेर तऽ हुनका भेल रहैन तऽ नै भेलैन ई डब्लू एस। इ डब्लू एस चक्कर मे-
हँ हँ आ दू बेर एक बेर तऽ एक बेर तऽ अथियो भेलै कि अथि एल रहै? किये चेके नै केने रहथिन ए मेन्स के जे देैले गेल रहै तऽ कए बेर तऽ एक बेर एना भेल मेन। के देैलेए नै गेलखिन। एक बेर तऽ भेल रहेै कि इंटरव्यू इएह बेर मे इंटरव्यू तऽ गेलेै तऽ से नेै भेलेै। दू तीन बेर मेंस निकालने छथिन, तकर बादो ने भेलै।
हू- हू- हू। ठीक, तहन मौसम केहन अय, रोउदा -तोउदा अई की, पानी ताइन भेला?
नहि पाईन धुप झाँप तोप करे छै, लेकिन अखन धूपे छै।
हँ एखन तऽ इमरो रोद छै, अखने एक घंटा पहिले छले साँझ पड़ि गेल, एकदम पूरा मेघ -तेघ छलै झपने। एखन एन फेर चण्ठ सनक के रौदा उइग गेल छै।
हँ-हँ, तऔर की।
हँ।
और याद- याद कर रहल छै कि ने किछो?
कथीके तैयारी करैय यार, नहि कोनो वैकेन्सी छै, नहि किछु हमरा तऽ मोनो नहि लगैया पढ़ऽके, अलगे टेंशन मे रहै छी, की कहु।
यो अपने सब बचल खुचल हेबेने यौ, ओ वाला बैच सबमे और विद्यार्थी सब त निकले गेल हेते ने।
हँ- हँ, विद्यार्थी सब निकलि गेलै ते ने, रिटेर्नमे एक लाख आदमी पास केलकै, उन्नैस हजार अठ स अड़तीस के ओहिमे भेलै। तऽ जे एक लाख पास केने हेतै त, तऽ पढ़ पढ़े तें एक लाख पास गेल भेलै, बीसे हजार, अस्सी हजार कतऽ गेलै एमुरका।
हँ- हँ। हँ तऽ बंकीसब इग्जाम में केओ, नवका -नवका में लागि गेल रहे के किछो जे दिन मे टुट जेतै।
के जीडी में चलते, नया विद्यार्थी एम्हार एबो करते ने। हँ, तहन अहाँ सबके मद्य निषेध में भऽ जायत तऽ ठीके अय, हमरा सब त किछु नहि छी, आाय की
पोस्ट छी, तै मे नहि हैत।
कथी अठहतर प
की पता भऽ गेल तऽ, क की पता भऽ गेल तऽ।
ए, एहिमे नहि चस छै, ओहिमे चाहि पचहत्तर प्लस, पछहत्तर, छिहत्तर, तऽ पचछत्तर छिहत्तर हमरा रहत तखन ने।
एक सौ बाइस वला मे।
ओकर की गेरेन्ट
गारंटी नहि, किछु सोच के तऽ, की पता भऽ गेलै।
आ होइलए तऽ किछु भऽ सकैए, लेकिन हमरा कोनो अथी मतलब आत्मविश्वासे नहि आबि रहल अइ, जे हमरा एहिमे हयैत।
अहाँके तऽ हमरास नीक तैयारी, तकर बाद कह रहल छी, आ आत्मविश्वास, बताउ।
नहि यौ, हम लगे छै ए ना, हमरा किताब उलटाबय के मन नहि होइया एको रती।
तकर बाद इ बताउ, अहाँ किताब नहि उलटाबे छियै, तेकर बाद एते नीक अहाँके गेल।
हम किछु नहि पढ़ै छीयै, कहि दै छियै हम कि, अहाँके विश्वास नहि हैत, लेकिन हम कए दिन भऽ गेल हमरा जे घुरि कऽ पढ़ितियै, जतय से ओ एग्जाम दऽ के जे एलियै, त अठहत्तर ओतकर बादमे एको दिन ने नोट् उलटेलिय या, ने किताब उलटेलियै य, हम सपत कसम जे, कही से के कहि सके छी। पता नहि की हेतै यार, अपन सबके समझ
तीन सँ, चार घण्टा बाद।
एतयो तऽ छै ने, एतय किछु नहि छै, कटहै त छी, जीरो छी जीरो। शून्य छै, शून्य, पूरी तरीका से शून्य।
एखने कथते की दरोगा मे वैकेंसी आबि गेलै, दूए महिनामे, अढाइये महिनामे एक्जाम हतै तऽ।
तऽ एखन पता नहि, वैकेन्सी के की हेतै। की हैते के कहत।
चारइो सौ, तीनो सौऽ कोई द देतै ने।
ओ पुलिसे के देत पाँच -पाँच हजार के दो ने साले- साले। ब्रिटेनमे तऽ पच्चीस हजारके रिजल्ट देतै। आँय पाँच- पाँच हजारके जे वैकेंसी देतै बिहार पुलिसके।
हम तऽ दरोगे वला कहै छी तीने सो, चारि सए, पाँचे सो एतबे कऽ दे।
बस तो। पाँंच सए के दो पाँचे -पाँचे सए के दो, पाँंच सए के बीस गुना भेलै ने, कते भेलै दस हजार भेलै ने।
हं।
दस हजार देते पी टी में रिजल्ट। किछु दो। किछु नहि दऽ रहल छी यो, बतले अछि। दरोगा यू पी दरोगा के देखलियै रिजल्ट।
नहि देखलिये अच्छा कट-अप हिइ गेल छलै से।
चौरानबे परसेंट केकरा आनल हेतै रिज्लट
हय सब चीज अथी वाला छै, बुझि रहल छियै ने।
सबटा सेटर बाजी छै, कहू पीटी आ मेंस तऽ आदमी, अथी सॉरी। अथी मतलब अ मैथ आ रीजनिंग मे तऽ होइ छै स्कोर आदमी कऽ ले छै। सही। लेकिन जी के एस मे आ मूल विधि ओ मे एकटा अलग छै, तै मे के एन हेतै सबटा करेक्शन करेक्ट मारतै ब बताउ तऽ ओहिमे धाँधली के एहिले चानंस सिंगल एग्जाम छै, एकेटा एग्जाम होय छै, जे करते से के बेर हेलो
हँ हम कहि रहल छलहुँ हेँ, कि ओहि समय जहन यू पी वाला एग्जाम देने रहियै, तऽ ओहिमे जे तल शक्ति वाला जे क्वेश्चन आबै छै, मानसिक वाला केहन क्वेश्चन रहे हँ तेहन- तेहेन अथि पूछने रहै किताब में तऽ एना भेटे नहि छै।
कतबो आसाने जे रहतै मानि लिअ, तऽ चारि सए मे तीन सए चौहत्तर पचहत्तर जते अथी कट-अफ आंय
ओर सिचुएशन मे अहाँके के फंसा दै छलै, ओहि क्वेशस्चन सबमे अहाँके एना छै, तकर बाद मास्टर स ओहि समझ पैैबै छैलै
चले छै एते धानदलि कहे तऽ छी यौ एकेटा परीक्षा होइ छै। सिंगल एग्जाम छै। तैएके बाद फिजिकल जेते, एके बेर मे जे सेट- फेट कऽ लगलो इम्हर तऽ दूटा तीन टा मे लगबय पड़े छै ने, एकबेर प्री में लगेमे तऽ प्री मे लगाउ, फेर मेन्स में लगाउ। आ फिजिकलो में एते नाटक छै, दौड़ लियो हाई जंप दियो मंग लौंग जम्प दियऔ, गोला दियऔ, आ ओतऽ तऽ सीधा छै। चारि कि पाँच किलोमीटर के रनिंग एकेटा फिजिकल में ओर तऽ किु नहि छै।
ह।
बढ़िआँ छै, यदि अपना सब यू पी तूपी मे रहितहु।
आहा- हा।
तऽ यू पी बाला बिहारसँ।
आइ डब्लू आएल।
एके हँ इ डब्लू एस हँ उएह छै लेकिन जेनरलमे आबि जाइ छियै, आ ओतऽ वैकेंसियो पाँच-पाँंच साल पर दै छै, सत्रह मे देने रहै तऽ एकैस मे देलकै।
तऽ वैकेन्सी दैते छै न अड़तालीस हजार चालीस हजार एते-एते क कऽ।
नहि तऽ एहि बेर तऽ दरोगा के त चारि हजार देने छै।
आ दरोगा के चारि हजार देलकै तैयो ओयकर स्पीड बड़का छै त तैयो हिसाबसँ देखबै लेकिन ओकर पुलिस वला आछ
कियो न एकर सत्रह मे देलकै, एकैस मे देलकै, छब्बीस में देलकै, आब बताउ। पच्चीस में मतलब त बताउ तब एते-एते साल वेट करतैं आदमी।
पुलिस बला त दूटा देबे कने छलै शायद एगो हम पच्चीस के आस पास देने रहै एगो एखन देने रहे त
लगै छै कोनो बत्तीस हजार जे देने रहे ओकर चल रहल छै, ओहि में मैथ रिनिंग तते दवा क ओकर सिलेबस में छै न, ओहि चक्कर मे हम और नहि भरलियै धु कही इमहरका ई पढ़ि के जी के, जी एस पर बेसी अपना सब हमसब डी डिपेंडेंट भए गेल छियै, ए चक्कर में जे छै से इम्हरका जे छै से गड़बड़ा रहल छै।
नहि बात से ओ होइ छै कि, जेनरलसँ फाइट ताहिपर करऽ पड़त उमहर के विद्यार्थी सब हँ
करय पड़तै, आ दोसर कहली भैरियो देबै कहलियै जाइते जाइते मे यू पी खून बहेतै। जे दिल्ली जाइत हेते वैह-वैह ट्रेनमे बैस क आदमी जे तै ओतऽ आ दिल्ली जाय वला कोनो ट्रेन के, अ दिल्ली जाय वला कोनो ट्रेन के हाले नहि सही छै, एकटा स्वतंत्रता सेनानी जे ओ पहिले फूल रहै छै। आदमी जाउ त जाउ कथी सबमे बैस क, दिक्कत ताहि दुआरे आओर नहि भरलियै धूं। लेकिन गलतीेए क देलियै किछ जे भरने रहितियै ग्रुप पे डी कि तरो अथी यू पी आइ पुलि किछ नहि
ई नहि भरि, एहि बेर के नहि भरि पेलियै, पिछला बेर गेबे नहि केलियै। एल टी पी से नहि भरि पेलियै त
बड़ा समस्या अछि।
एगो के चक्कर मे सब चीज हाथ स निकैल गेलै।
हूं हम्म
आओर की कैह सकै
बहुत गलत-गलत धोखा द देलक अपना सबके की करबै यौ।
गलत सिचुएशन में दरोगो के अपना ओर के एग्जाम भए गेलै।
हँ ओहो जे वैकेंसी ओते दिन एयले नहि रहें। आ एलै तऽ तेहन समय मे एलै अहाँके जे ओ इम्हर लोग दौड़ऽ मे लागल, तहन मनबी जे हे भगवान नहि अबै- नहि अबै आबि गेलै झट सना।
उहैं त बड़का-बड़का कें गनमान सब के बहुते के निकल नहि निकललै एगो हमरा जे कहने रहै ओ ओकर मेन्स नहि भेलै, हमर नहि कहै चपरासी के दौड़ थोड़ी दौड़य छियै, नहि भेलय
हँ-हँ कहने-कहने रहि हँ। हँ तहन भोजन की सब भेल छलै ग।
भोजन भेल छलैए करीब दस बजे रोटी अ अथी भेल छलैए, भाटा चटनी छलैए। तीन बजे के करीब खेने रहियै तऽ चावल छलैए, आलू सन्ना मतलब उहैं ऐं दालि छलै काल्हि के आलू सन्ना छलै तऽ आलू गुइड़ क कऽ लेलियै आ खा लेलियै।
वाह
हम तऽ बनने छलहुँ हँ, तीसी कटहरके तरकारी आ भात।
कटहर तऽ खाइत आब नीके नै, लागि रहल हइ तते ने खेलियै। नै हमरा नै फड़ै आम नै, अथि कटहर नै फरै या कटहर छलै पहिले बड़का गाछ छलै हमरा पास, तऽ कटा देल गेलै बादमे जााकऽ।
ओ।
हूं।
ओ कि जहाँ त आम आम खा-खा के एकदम से छी, अहां नेहाल -नेहाल। भेल मिथिला नगरिया नेहाल।
ओ कते आम नै खाइ छी, अहाँ हमरा कलकतिया निके न हम कलकतिया नै खाइ छियै।
आम मे आम तऽ भाई हमरा मालद निक लगैया, दुनियाँ के कतबो कोनो आम उठा अइन कऽ दऽ दियौ।
सिपिया निक लागैया हाँ।